हँ गोर लागैय छी
खूब खुश रहू की हाल
ठीक हइ अहाँ कहियौ
ठीक छै हमरो और सब कहू मम्मी ठीक छैथ
हँ माँओ ठीक छैथ
आइ कतय छैथ आइ नइ न छै पूजा गाँवमे
नइ नइ आइ नय यऽ मामी काल्हे छलै
तऽ आइ की करै छैथ
आय किछो नइ एतेय बैसल छैथ
अच्छा बैसल छैय आओर की सब की सब भऽ रहल छै कॉलेज गेल रही
हँ कॉलेज गेल छली
पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल छै
हँ चलि रहल छै
राघवके मोन खराब सुनलियै नऽ तऽ मोन कनि अथी भऽ गेल
हँ हमहुँ एखैन बात केयने छलियैन मौसीसँ कनी काल पहिले तऽ कहलैथ की एक दिस से सब गोटे के के बुखार छैन बुच्ची के नइ भेऽ हँ बुच्चीके नहि भेल छलैन हुनको भऽ गेलैन
हुनका दिया नइ कहली हमरा कहली जे कृष्ण भाइजीके भेलैन सभके भेलनि बेरा बरी तऽ राघवके भेलैन हे आइ जन्मदिन छलैन ह बुच्चीके तऽ जन्मोदिन नइ मना पाबि रहल छथिन
हुनको भऽ गेल छैन
हँ हल्का फुल्का आबि गेल हेतैन सभवला एक दूसरा कऽ वायरल अथी छै ने एक दोसरा सँ फैल रहल छै
हँ
हँ भाय कहलखिन जेकि मोन बड खराब छै ने तऽ ओम्हरसँ आवाज दै छलखिन हँ तऽ हम कहलिय देख चलू न हुनके देखै लऽ बात बादमे करब अपना सब से कहि कऽ राखि देलियैन
हमहुँ चाय सेह छलियैन हम फोन कयने छलियैन तऽ
उहै तऽ एखन हमहूँ उहै सोचलियै जे कऽ कऽ देखियनि संजोग सँ केलियैन तऽ देखलियैन जे मोने खराब छनि राघवके बात करितियैन तऽ मोन खराब छैय बहुते
हम बुची से बात करे लए गेलियनि। बुची से नहि गप भेल छलए।
याद आयल कि आइ जन्मदिन छनि। कहने रही काल्हि जन्मदिन छनि। तऽ कहली जे कि बात अच्छा, हमरा बातो नहि भेल किएक तऽ ओ राघव बहुते आवाज दै छलखिन अपन मम्मीके
हँ
कि मोन खराब छलनि हँ, तऽ हुनका माँकेँ आवाज दै छलखिन हँ, तऽ हम कहलियै, राखि दियै, तखन बादमे। करबनि बुच्ची, सभ बात बातमे कऽ लेबनि।
त हमरा कहलि की जे सुतल छैत से मोन खराब हुनको भऽ गेलनि ने हँ
वएह ने तो ओहन मे की जन्मदिन मनेथिन सभ के तऽ मोने खराब छन घरमे
हँ उएह तऽ एक दिस से सभके
सभकेँ कहै छथिन से आ जे कतेक दिनसँ सोचने रहियै जे जन्मदिनमे ईसभ करबै बच्चाके आइ मोने सभके खराब भऽ गेलै मोन अथी भऽ गेल सुनि कऽ दुखआ गेल
कहै छलखिन मोस्ट से की आबि जो आबि जो तऽ हमर तऽ एग्जाम छला टेस्ट वाला
अच्छा
तऽ ओहि दुआरे हम कहलिये मतलब अहिपन एहिहिना कहै छथिन। जा तऽ सकैत छी। लेकिन नसगरे नहि जाइत छी ओम्हर
हँ ओतेक दूर छै। ने घरसँ अहाँके घरसँ दूर छनि हुनकर घर
हँ दौड़ छै।
असगड़े जाइओके नहि चाही दूर दूरमे ब्लॉकमे रहै तऽ कोनो बात नहि, दूरमे नहि जायबाके चाही।
हँ छै
हमरो तऽ अचानक एखन याद आयल हम तऽ आँय आओर सभ खेनाइ तऽ कखने भेलै आर पितेलखिन हेँ इसकुलसँ तऽ फेर हुनका देलियनि हँ खाना पीना ओ गेलथि हथे खेलाय लए छोटू गेलथि हेथा कोचिंग
ओ
सभ बेराबेरी गेलथि हँ भोरोमे सभ बेराबेरी जाइ छथिन फेर साँझमे सबवेरा बेरी अबै छथिन अहाँके मामू ऑफिस गेल छथि। हँ ओ ऑफिस गेलखिन हे नया साहेब एयलन ह ऑफिसमे तऽ दू दिनसँ लगातार जाय प हँ हँ आबि गेलखिन तऽ दू दिनसँ लगातार जाय पड़ि रहल छनि भोर अबै छनि तऽ साँझमे सात बजे तक बैसले रहै छनि ऑफिसमे साहेब जहन ओ जाइ छथिन। तहन सभ निकलै छथिन बहुत आराम कयलाक बहुत लेट काल्हि तऽ दस बजे एलखिन हेँ साढ़े नओ दसमे रातिमे
आइ पता नहि हँ आब आइ कहियै कखन रहथिन से नहि पता बहुत दिन ईसभ आरामो केलखिन आ हिनकरसभके सहाहब एयलखिन हेँ नयासँ बजा बजा कऽ परेशान करै छथिन। आ कहै छथिन रोज आउ रोज ऑफिस आबयके छै आब देखियौ की होइ छै, अगर रोज जाय पड़तन, रोज जाय पड़तन, तहन तऽ डेरा लेबऽ पड़तन ओहिठाम।
छै ये की रोज तऽ जेना एना नहि छै, नामुमकिन ओते दूर।
दिक्कत छै हँ, दिक्कत छै, जेना एना ताहि दुआरे कहलखिन जे। देखै छियै अगर एक हफ्ता अहिना रहलै तखन तऽ घर लेबय पड़तै डेरा लेबय पड़तै आ नहि तहन फेर अगर बीच बीच मे जाइके रहतै तहन तऽ कोनो बात नहि आ डेरा लेबऽ पड़तै अगर डेली जायब
से तऽ एक सप्ताह करथिन तहने पता चलते
हँ सएह बात एखन तऽ दूए दिन भेलनि हँ काल्हि गेलखिन आइ गेलखिन हँ आब शानन रविके जे होइ रविकऽ तऽ नहि शानिक कऽ आब जे होइ
हँ
ह समी सभमे छथिन लागल ओ आ जखनसँ एलखिन हे गाँव सँ तखन सँ ऑफिसे मे छथि घरमे बच्चासभ अपन जाइए पढ़ैए लिखैए हम अपन सभके विदा करै छी सभके आबैए तऽ सभकेँ फेर खाय लेलए दै छी नाश्ता ता दैछि कमरिया काजे भोरमे तऽ एहन भऽ जाइत छै जे पाँच बजे उठै छियै ओ छोटु के लेल इसकुल जाइ लेल तऽ ओकरा फेर लंच बनेलहुँ फेर बस परर बैसेलहुॅँ फेर ओ ओ ओतऽसँ एलहुँ तऽ फेर मामाके लेल लंच बनेलहुँ खेनाइ बनेलहुँ खेनाइ बना कऽ टिफिन बना कऽ आ फेर मामाके लेल टिफिन बना कऽ तहन फेर हुनका विदा कयलहुँ फेर अर्पित के विदा कयलहुँ हुनका खुएलियन बनाकऽ तहन फेर हुनका बिदा कलहुँ तीनू जहन चलि जाइ छथिन तहन फेर बाँाकी के काज घरके करै छियै
उ तऽ एते काल असगरे रहैत हैब
हँ असगरे तऽ रहै छियै लेकिन काजे सँ समय बीत
हँ उएह तऽ अहाँके तऽ काजे तऽ तते रहैया जे टाइम बीत जाए
बहुत काज आइ एगो कटहर जे रहै गाँव सँ आयल रहै से वला कटहरके माँ कहलखिन जे देखियौ तऽ कनि निकालि कऽ दू टा दिअ तऽ खाइ लए ते निकाले ले गेलिये तो पहिल खुलल जे काटल रहै से वला पूरा खराब भऽ गेलै
अच्छा खराब भ गेल हँ माँ ओ आधा रखने छलखिन आधा रखने छलखिन ओकरो देखलखिन तऽ ओ पूरा गलि गेल छलै केहन ए
अना अहिना हँ सएह चीज हमरो सङ्गे भेल आ एकटा सौँसै रहै ओकरा कटलियै त ओ अन्दर सँ ठीक रहै बाहर सँ सड़ल रहै लेकिन अन्दर सँ बढ़िया रहै तऽ ओकरा काटििकऽ आ फ्रीजमे निकालि कऽ फ्रीजमे राखि देने छियै आब नहि हेतै तऽ एक दू गोटा के घरमे द अबै छिये असगरे हम कतेक हम त खाय न छीये ओते एकटा नानी अहाँके खाइ छथिन तऽ हुनको बेसी देबनि तऽ मोने खराब भऽ जेतनि तन तऽ भोरमे देलियनि ने हँ आ हुनका बड्ड नीक नीक लागै छनि बहुत नीक लागै छनि ओ हुनका बस चलनि तऽ ओ पूरा खा जेथिन लेकिन हम ओरिया ओरिया क दै छियन एक बेर में एक बेरमे पाँच टा छ टा देलहुँ सात टा देलहुँ जतबा मांगली ततबा आ फेर राख देलहुँ फेर कहलियै जे दोसर बेर देबन आब थोड़े निकालने छियै तऽ ओकरा फ्रीजमे धऽ देलियै आ पता नहि फ्रीजमे सँ लोक खाइत छै कि नहि कटहर खा सकै छियै फ्रिजवला अच्छा वएह देखलियै मोबाइलमे तऽ बौआ कहलियै मोबाइलमे देखियौ तऽ जे कि फ्रिजमे खा सकै छियै खराबी नहि ने करतै तऽ लिखल छलैय नहि खराबी नहि करतै दू दिन तक खा सकै छी फ्रिजवला आब एक दू गोटाके मोन छलय एक दू गोटाके मोन रहए जे दऽ दियै तऽ सोचै छी जे दियए कि नहि दियै कहीँ खराबी नहि कऽ जाइ खराबी करतै तऽ गड़ियाबै करत कहत जे खराब कटहर दऽ देलक हमरा ताहि दुआरे मोन होइए जे दियै नहि दियै की समझमे नहि आबि रहल ये
देखियौ जते खतम होइया खतम होइया नहि तऽ फेर देखल जेतै
हँ लेकिन एगोटाके कहियो देलियै न सब छुबो नै केलकै या मुंहो मे नहि देलकै या ओकरा सब के नहि नीक लागै छै मामाके अहाँकेँ कनि मनि नीक लागै छनि तऽ ओ ऑफिसेमे रहैत छथिन दू दिनसँ हमरा काजेमे समय बीत जाइए बाँकी खेनाइ खा लैत छी तऽ पेट भरि जाइए तऽ ओहि दिस ध्याने नहि जाइए नानीके कनि मनि ध्यान जाइ छनि नानियें खेलियए जखनसँ एलैएँ तेनसँ दू चारि बेर वएह खीए बाँकी केओ नहि खेलकैए घरमे
हँ नानी भागवत देखैत छथि
हँ देख रहल छथि टी वी मे लगा देलकै ह बच्चासभ अपन देखै छथि एखनसँ साँझ तक देखती तऽ बच्चासभ अयतै पढ़तै तखन फेर तखनहु चलैत रहैत छै बन्द नहि होइत छै जखन हुनका मोन भरि जाइत छनि तखने बन्द होइ छै
हँ हँ
जहन कहैत छथिन जे बन्द कऽ दही तखन बन्द होइत छै नहि तऽ चलैत रहैत छै
हँ तऽ अपन एकटा अनमना छनि उ दी भी
हँ बहुत आ नीको छै ने करथिन की बेचारी भरि दिन तऽ घरमे परले बैसले रहै छथिन टी वी लागल छै ओहि रूम मे उठबो नहि पड़े छै ने अपन ओहि घर मे लागल हे तऽ अपन देखैत रहली
हँ से तऽ अपन सुविधा छनि
हँ हँ उठय सँ फेर दिक्कत भ जेतन दस बेर उठ न पेयते ताहि दुआरे अपन ओहि रूम मे छै अपन देखैत छथि बैस कऽ बीच बीचमे गर्मीवला पाउडर लगबैत रहै छथि आर अपन टी वी देखैत रहैत छथि
हँ
गर्मी बहुत छै ने हमरा आइ ओतेक नहि लागि रहल अय लेकिन हमरा ओतय नहि लागि रहल अइ दू दिनसँ
प्रचंड रौद
हँ उएह तऽ दीदी कहलियैए जे रौद बहुत कड़ा उड़ि रहल छै एकदम
हँ उम्हर पानि तानि होइय कि नहि
नहि पानि तऽ नहि भेलै लेकिन दू दिन झप नहि रहय आइ फेर रौद हमरोसभके एकदम कड़ा चलैय दिन मे काल्हि तऽ हूं हँ काल्हि कनि मनि झपने रहै परसुओ झँपने रहै आइ कनि रौद छै बढ़िआँ कड़ा रौद छै
बढ़ियाँ रौद छै अखनो छैेहे
हँ एखनो एखनो साढ़े पांच बाजि रहल छै एखनो वएह हाल छै
हँ एखनो प्रचण्डे रौद छै
हमर अरपिता एलए रौदमे से एकदम पसीनासँ एकदम पूरा लतपतायल छलै पूरा देहमे कपड़ा पूरा भिजल एकदमसँ पसीनासँ
साइकिल से जाइ छथिन या पैदल?
पैदल साइकिल खराब धऽ कऽ राखल छैय कहिआासँ पैदले जाइ छथि।
वएह दुआरे ओर ज्यादा गरमी के एहसास होइत हितैत।
कहै छथिन जे हमरा किछु व्यवस्था कऽ दिअ जाय आबयके पपापा तऽ रोज ऑफिस जेथिन। तऽ मामा अहाँकेँ कहलखिन जे तऽ मामा अहाँकेँ कहलखिन जे व्यवस्था कोन काज छै करय कि विद्यार्थीके कतहु व्यवस्था होइ छैय। पैरेज जेताह अताह सभ जाइ छैय कि नहि सभ अबै छैय जाइ छैय। तब कहलियै तऽ हमरा कहैए जे हमरा कहैए जे नहि सभ नहि जाइ छैय सभ स्कूटीसँ अबैत छैय केओ कतहुसँ अबैत छैय। हम कहलै किछु सब होइ छैय त लेकिन अहाँ जाय पा रहै अहाँके नहि चाही गाड़ी घोड़ासँ नहि जाइके छैय। पैदल जायके छैय। दूर नहि छैय शॉर्टकट रस्ता छैय तऽ कनि दूर नहि छैय लेकिन अपन पासे छैय लेकिन तैयो रौदमे तऽ जेनाइ एनाइ दूरे लगै छैय।
ह छैहे की।
बाहर निकलनाइए रौदमे कठिन छैय। बहुत रौद होय छैय। एकदम कठिन रौद रहै छैय एकदम बाहर हमरास के घरसँ देख देखै छियै तऽ एकदम अथी भऽ जाइए जे बाहर जाई छी तकरा लेल तो अर रौदमे परेशानी छैय।
आ पता नहि बुच्ची के की हेतनि बुच चीके बर्डे मनतनि कि नहि राघवके तऽ मोने खराब छनि।
ह आइ आइ जे होन रात तक जे कनिको मोन नीक हेतन तहन तऽ केक तऽ कटि जेतनि।
हँ
खाना पीना खाई छथिन ओहो खेनाई की खेथिन हुनके पाछू लागल छथिन बनेथिन तहन ने। किछु